हेलो
की अहाँकेँ की हाल चाल छै
यहाँ त सभ नीकसँ छथि सखी अहाँ कहू अपन
र सब
एने तऽ बड्ड गर्मी छै सखी
ग गरमी त बे छै सची गरमी त एना छै कि गरमी त एकदम रपर तर कड़ा हो जाइ छै
बड्ड गर्मी होउ आउ भोजन पानी केँ व्यवस्था
हँ अभी नास्ता करके बैठलियै तनी सखी आओर तोरा आरकेँ भोजन हो गेल छै
हँ भोजन पानी तऽ हो गेल छै तनी बैसे छियै
अच्छ तऽ अहाँकेँ की भोजन पानी बनाएल छियै
बनायल छियै भिंडीकेँ स सब्जी रोटी दही यहीसभ खाइ छियै
भिंडी के सब्जी हम तऽ जादे भिंडी के मछी बनाय छियै त भिंडी के सब्जीे कोन दूरीसँ बनाइ छियै
जैसे भुजिया बनाय छियै ने ओइसे बनाय छियै ओकर बाद आरमे नादियै पानि
ठीक आओर सखी आओर बताब
एने तऽ मत पूछा लाइन बड़ी काटते हो गर्मीमे
हँ लाइनमा तऽ दूरी धूरी सगरो कटियै छै ओ घ कीत लाग छै
अभी तऽ घूमयकेँ प्लान नहि छै बड्ड गर्मी छै
कर
कै चीज सखी
पोधनी यात्रा उतर करैय के छै से
आवाज तऽ ओहिना आवैय छै बढ़ियांसँ
ब रह सखी तबो तनी यात्रा उतरय के प्लान तनि बनाबेके छै
बनाबयके चाही लेकिन बड्डगर्मी छै तऽ निकलयकेँ मन नहि करै छै तऽ तनि ठण्डामे पना पलायन बना
हँ
आउ सखी अपन बतावा यात्राकेँ प्लैन बनल छै केनै छै
हँ कनि यात्राके प्लान तऽ बनल छै सखी तनि सोचै छियै कनि बाहरके घुम घूम आबि ह